हेलो
हँ गोर लागै छै सर।
हँ खूब खुश रहू की हाल चाल छै?
ठीक छैय अपन कहियौ।
ते। बढ़िआँ छै घरपर सब ठीकठाक।
हँ ठीक छै आहाँके घरे-
हँ हमरो घरे सब मम्मी सब ठीक छैथ?
हँ ठीक छथिन मम्मी।
अच्छा कहिया गेलियै ओतऽ कोचिंग पर?
कैल्हे एलियै।
अच्छा कैल्हे एलियै कथि से गेल छेलियै ये?
कैल्हरे बस छूइट गेलै बस से- अँ चैल गेल रहे तब हमसब चचा के साथे।
अच्छा चचा के साथे एयलियै सब आदमी ओहि पर लैध गेलियै?
नैय-नैय हम अपन जे चाचा के साथ एलियै गायत्री अपन भायजी के साथ एलखिन। आ राधा अपन पप्पा के सने
अच्छा तऽ, पहुँच गेलियै तऽ, कोचिंग ओइ दिन छुटि गेल आकि नोइ
हँ छुटि गेलै कोचिंग तऽ बारह बजे हमस घरे से एललिये।
अच्छा बारह बजे घरेपर पहुँचलियै।
बारह बजे घर से निकलबे करियानी साढ़े बारह एक के आस पास
अच्छा साढ़े बारह के, मौसम खराब दुआरे छुइट गेल बोस
नइ -नइ बस पता नय हम ध्यान नय देलियै बस निकलि गेल रहे
अच्छा बस नीके लगलै अहाँसभ तैयार छलियै, यानि
ह मम्मी सब ठीक अइ न
हँ मम्मी सब ठीक छै, तऽ आइ कोचिंग गेल छलियै।
ह गेल छलियै।
केअ बजे से रहै छै।
साते बजे से छलै ट्यूशन लेकिन नीद नय खुले के कारण आठ बजे से अइ
अच्छा तऽ, सेहो होइत छै, सात बजे नइ जाकऽ, आठो बजे चइल जाउ
हँ मतलब सात बजे से शुरू होइ छै, बारह बजे तक ट्यूशन छै।
अच्छा
एहि के बीच में अगर एगो छूट गैल तऽ ओ आठ बजे से जा सके छी।
अच्छा एकटा छुइट गेल तब दोसरमे जाकऽ बैस जाउ धआनके
जेनाइ बहुत जरूरी छलै, किएकि मैथके ट्यूशन सरजी साते बजे लै छथिन।
अच्छा ताहि दुआरे गेनाइ बहुत जरूरी रहैत छै।
बहुत जरूरी रहै छै।
अँ तऽ यानि आठ बजेसँ अहाँ आइब गेल छलियैए। आओर साँझोमे रहैएा
नै -नै आब साँझ के बंन्द भऽ, गेलै ट्यूशन
सबटा साँझके फेर परीक्षाके समय एयतै तऽ, फेर चालू भऽ जेतै।
ह सरजी तऽ अभी बन्दे कऽ, देने छथिन बकी शायद सर के कोनो परेशानी छथि अभी
अच्छा टेक्निकल समस्या छयन ह तऽ, की - की सब पढ़लियैए
डिस्कशन मे टेस्ट वाला क्वेेश्चन जे छलै न
अच्छा
ओकरे डिस्कशन एगो क्लास मे भेलै बाकी मे जी के जी एस पढ़ेलखिन सर जी
जी के जी एस पढ़ेलखिन
हू
अच्छा
अ ट्यूशन पढ़ा आबि गेलियै।
हँ ट्यूशन रहै छै, सात बजे सात सवा सात बजे तक छोड़ि दै छियै। बच्चा के हँ अहाँके गामके लोकसब आब बहुत नीक भऽ गेल है नऽ। तै दुआरे वि्य मतलब नीक अइ अहाँके गामके लोकसब। तै दुआरे समय पर छोड़य पड़ैत छै आब।
हँ सही छै।
तऽ गार्जियनो सबके इच्छा रहै छै, जे पर छोइड़ दियौ विद्यार्थी के।
हूँ।
हँ पहिने कोनो और समय छलैया तऽ। रोइकि कऽ रखने रहै छलियै है।
पहिले तऽ आठ बजे तक पढ़ाबै छलियै।
हँ गार्जिनयो के मोन रहै छलै, आ विद्यार्थियों के मोन लगै छलैए पढ़यमें।
हूं।
त पढ़बे छलिय, आब ने विद्यार्थी के मन लगे छै, गार्जिय चाहै छै जे समय पर बच्चा आबि जाइ हमरा, तै दुआरे छोड़ि दै छियै समय प र हं तऽ ओहि दिन अहाँ पुछने रहू ने। आवाज अभैय हरबर- हरबर।
नैउ बगल बला अंकल गेट लगा रहल छथिन।
हं पाँच- दस मिनट छोड़ि दियौ, गप कऽ लिअ।
हूं हम ने बगल बल अंकल लगा
अच्छा! तऽ अहाँके ओहि दिन अहाँ पुछने छलहुँ हेँ ने जे सर सवेरे छोड़ि दै छियै। तऽ इएह कारण छै सबेरे ने एक्चुअली
से नै कोनो बात गाँव घर में सब आदमी सब तरहके होइ छै ने।
हँ सएह बात छै। तै दुआरे अपन टाईम से छोड़ि दैऽ छियै।
हूं।
तऽ अहाँके मोन ठीक यऽ।
हँ आब ठीक भऽ गेले।
गोटी खेलिय आ कि ने अपने मोने।
ह दबाई लियअ पड़लै।
आरी।
बहुत जायदे भऽ गेल छै ने।
इन्जेक्शन नहि लेबऽ पड़ल।
नै- नै इंजेक्शन के जरुरत नहि पड़ले, बस टैब-गोटी सब लेलियै ने तऽ ठीक रहलै।
चलू बहुत खुशी लागल। कहियो -कहियो अहाँसब आबि जाइ छी।
अच्छा नै कोहनो सैर सबसँ कभी- कभी मिलेके चाही।
नै आबके जमाना मे तऽ नै केओ अबै छै। तहन अहाँस आबि-आबि जाइ छी, तऽ बड़ा खुशी लगैया।
फेन सुन के ई बात बहुत अच्छा लागे।
हँ आइ अहाँके बगलवला मित्र सेहो ए आयल छलैत है।
के मित्र?
जिनका बौआ छैन।
गौरी
हँ हं ओ इशारे मे बुझि जेबाक छै नाम नै लेबाक छै, हँ हँ। त ओ गोर लागै मतलब जाइ छलखिन हैं कोचिंगस गुजरय छलखिन ए। तऽ गोर लागै लै आबै हम दूरे स कहलियैन आशीर्वाद दै छी।
अच्छा
कहलियैन जे झुकऽ तुकऽ पड़तै तऽ दिक्कत हेतेन।
नै ओते ओते करयके चाही। गर्भवती महिला के।
अच्छा करबाक चाही।
हूं ओत्ते उठ बैठ होइ के चाही ताकि ठीक रहे।
पता नै हम केकरो देखै छियै तऽ हमरा अपने मोनमे कष्ट भऽ जाइए जे कतेे दिक्कत होइत हेतै।
हूं परेशानी तऽ छै।
हँ तऽ मतलब
ठीक है
तै दुआरे हम चाहैत रहै छियै जे केओ रहै यानि कनिक आराम भेटबाक चाही से बात सहूलियत हेबाक चाही
हूं जरूर
हँ से बात छै तऽ अपन फेरो जाइ कालमे परीक्षा तरीक्षा दिया कनी मनी गपशप कऽ कऽ
हूं
चलि गेलैथि से बात।
त ओहो देलखिन एग्जाम
ओ हँ कहने छलथि है कहलथि जे सर जहिना अहाँ द सर जहिना हुनकर परीक्षा गेलनि तहिना हमरो बढ़ियां स गेलैयै। हम कहलियै अच्छा तहन तऽ निकलयके चांस छै, तऽ हं सर निकलयके चान्स
हुनकर सबकेे बहुत नजदीक में देलखिन सरजी एग्जाम
हँ कियै देलखिन?
अं लहेरियासराय जादा दूर नै छै।
हां नै छै एहि दुआरे नहि छै जे सवेर सकाल फॉर्म भरि देने हेत
नै नै ए अ ए बाकियो सब परीक्षा के न लगे मे सेंटर देै छै बाकी ई जे एते पुलिस वाला छै ने ओइ सबके बहोत दूर दऽ दय छै
हूं
हूं कियैकि आइ तकमे हम दूगो पेपर देलियै दूगो पेपर देलिये पुलिस वला में जब से हमरा दूरे दूर देल गेलै। हूं
हँ चानि बुझ केऽ दूर फेेकै छै।
हूं
जे कत्ते गोटा दूरो जाइन कऽ नैय जेतै।
तैं न बहुत आदमी एय के चक्कर मे नैय जा पेलै।
नहियो जाइ छै तऽ अहाँके सी सीट हँ सीट रहै छै कममे। विद्यार्थीसभ बहुते भऽ जाइ छै। तय दुआरे कोनो न कोनो पैंतरा लगबैत रहै छियै जे विद्यार्थी कम होय।
हूं।
यानि कुनो दुर्घटना होइ छै तऽ ओ सरकार पर ब्लेम करै छै। सरकार पर अहाँके अड़चन लगाबै छै जे अहि कारण स भेलैया।
च्छा। बाँकी देखियौ की हेतै और कोनो अभी तक तऽ नैय भऽ गेलै। कोनो फर्मो सब तऽ अभी नैहे आइब रहल छै।
तऽ तैय दुआरे लोक जे छैय से अहाँके हँ। आ एन्ट्रांसवला जतेक एग्जाम होइ छैय ओकर अहाँके लगेमे दऽ दैय छैय।
हमहूँ पिछला बेर भरने छेलियै तऽ ठीक-ठाक कऽटऽफो गैल छेलै।
तऽ किए नैय अहाँ एडमिशन करा लेबाक चाही। किऐ नैय करेलियै एडमिशन तब?
बाकी
हँ दैत रहियौ एग्जाम।
के भैलिये
कियै नै हैते।
नैय होयतै तइस में म इह क्लियर होयतै तइस में इहो भऽ जेतै और तइस में डीएलएडो कम्प्लीट भऽ
अहाँ दैतियै तऽ अहाँके मतलब की कहै छैय अनुभव तऽ होइतै।
हँ ई गलत भऽ गेल।
तहन अहाँ दैतियै तऽ अनुभव तऽ होयतै एत्ते आसान थोड़े छैय।
उहै बात हम बादमें सोइच रहल छेलियै की जब थोड़ी देबाई दऽ दै के छेलै।
हँ अ दू बेर तीन बेर कोनो परीक्षा देबै तहन अहाँके चांस रहतै ओकर निकलै के
हम्म एकबार तऽ आब चुइक गेलु एय बात से।
हाँअ कोनो बात नै दैत रहबै। हँ आगा स जरूर ध्यान रखबै जे ए क्के बेर में नै निकले छै यानि समय देबऽ पड़ै छै ओय पाछू में। तऽ से छै अहाँके मित्र कए बजे अबै छैथ?
हुँम्म मित्र हमर साढ़े आठ बजे।
साढ़े आठ बजे, अच्छा। ओहो बातचीत करतैथ हमरासँ तहन।
हँ करता।
हँ एकबेर
रोज एकबार हींहीं ऐसे भी फोन भऽ जाइ
चाल भऽ जयबाक चाही।
हूॅह।
कुशल मंगल भऽ जेयबाक चाही एक बेेर जे छै।
हूँ ह।
गर्मी सेहो बेसी पड़ि रहल छै।
बहोत जादे।
हम्ह‌।
गाँंव घर में तऽ ई छै कि कल से भी बहुत ठण्डा पानी आबै। इधर तऽ पानि वानि के बहोत दिक्कत हो जाय है नऽ।
वएह होइ छै ने जते अहाँ धनिक बनबै तते दिक्कत हेएत। ताहि दुआरे गरीब बनि कऽ रहु। पहिलेके लोक केना पहिलेके लोक केना म नहि पढ़ैके चाही पढ़ाई मामलामे नै छै ई बात पढ़ाई मामलाके केने छै।
कियाकी देखियौ घर पर अगर रहबै तऽ पढ़ल थोड़ी हेतै बाहर एलियै तऽ पढ़े ले एलियै घर पर नै सम्भव भऽ सकैत छलै। तेय एलियै।
हाँम्ह नैह ई। अथी वाला नहि छलैया यानि जेना मैटके घर रहै छै तऽ कते ठंडा दै छै। ई तैह पर गप्प छलैए। लोकसब अहाँके कोठा बनेने जाइ छैथ। तऽ गरमी तऽ झेलैए पड़तै तैह पर गप्प छलैए।
ह्म हूँ।
हा हो। त से बात छै तऽ धनीक अहाँ बनबै त से त हेबे करत।
आबै छी
त ठीक छै तहन फेरो गपसप हेतै आइ के लेल बस एत तबे की कहलिजे फेरो गपशप हेतै।